तऽ
हँ बहिन का हालचाल
सभ ठीक छै अपन कहू
हँ हमे भी नीक छियै बाल बच्चाभ नीक छै
सभ बढ़िआँ छै
अच्छा की भेल की भेल अहाँके सर्दी भऽ गेल की
हँ आ सर्दी खाँसी बुखार सभ भए गेल छै
बाह मौसम खराब छै ने ई चलते
हँ
तनिका अहाँ लड़कोरी छियै तऽ तनिका अहाँ पे ध्यान दियअ पड़तै
हुँ
ह अहाँके सर्दी खाँसी होइ तब बालू बुतरू के तऽ हो जाइ ननकनका पपूके
से त सब काढ़ आओर बना कऽ पियए छै छै लेकिन तनी आराम छै पहिलेसँ
हँ हँ न नहि तऽ सर्दी होबे से ने दू दिन तीन दिन के परेशानी भ जाइ छै
आ भोजन पानी भऽ गेल अहाँके
हँ
हँ सोचलियै हमे भी तनिका बैसल छियै फुरसत से तो अहाँ से गप करे के छलै तऽ सोचलियै अहाँ से गप कर लेब
हँ हँ जरूर
अ आज हँ आइ तऽ रष्टे छुट्टी छै
हँ
ग गांधी जयंती ओ अहाँके गाँधी जयन्ती के बहुत बधाई
हँ हँ
आइ दू अक्टूबर छी महात्मा गाँधी के जन्मदिन पूरा देशमे आजके दिन छुट्टी रहै छै ने
हँ
अब मन
मत छोटे के मतलब खाली ई नहि होइ छै ने खालि बड़ा उ रहु लो
हँ हँ से तऽ ठीक कहलो हमहुूँ आइ कॉलेज में प्रभात फेरीमे गेल छलहुँ रघुपति राघव राजा राम गाबितपुरा टोल घुमलों
हुँ हुँ बहुत नीक हइ गी आाबैसँ मोन साफ होइ छै ने तऽ बूझै छक गाँधीजीके असली नाम की छलै
हँ मोहनदास करमचद गाँधी गुजरात के पोरबन्दरमे अठारह सए उनहत्तर मे जन्म भेल छलिन
हुँ बिलकुल ठीक आ ओकरा लो बापू की एक कर रहल छै
कियके तऽ ओ पूरा देश के अपन परिवार बुझैत छलए जेना बाप अपन बच्चा के देखभाल करै छै तहिना ओ देश के आजादी लेल गरीब दुखी लेल जीवन लगा देली इ चलते वहा के बापू कहै छल पूरा देश
हँ व तो तऽ बढ़िया पढ़ने पढ़े छै अच्छा ई बात महात्मा गाँधीजी के सभसँ पैघ हथियार की छल
अहिंसा छल अहिंसा असत्य छलै ओ कहैत छले आँख के बदले आँख लेब तो पूरा दुनिया अन्हार भए जा जाइत न
हँ एकदम सही हमरा मोन अछि उन्नैस सए बियालिसमे भारत छोड़ो आन्दोलन जे होइ छै तऽ हमरा बाबू बाबूजी ओहीमे भाग लेने छलै पुलिस लाठीचार्ज केलै मुद्दा लोग हाथ नहि उठेलक बस करो या मरो कहे जेल चलि गेल
अहाँके बाबूजी तऽ स्वतन्त्रता सेनानी छलै हमरा तऽ गर्व भए रहल अछि
हँ हँ ओहि समय में खादी पहिरब विदेशी सामान बहिष्कार करब त आम बात छै गांधी जी कहै छलै खादी गदि चरखा चलाके सुन क तब कपड़ा बनब ओर देशके पैसा देशेमे रहत
हमूँ आइ खादी के कुर्ता पेहिरेने छी देखो कॉलेज में सब की कहल गेल छलै आज खादी के कुर्ता पहिनेके
हँ हँ तऽ बड़ सुन्दर लगैत छै देखब गाँधजी खाली नेता नहि छलै ओ शिक्षक छलय ओकरा एगारहटा वर्ग छलै सत्य एहि हंसा अस्तय ब्रह्मचर्य असघरष शारीर श्रम अश्वद सत्र भयवर्जन सर्व धर्म समभाव सदेशी असस्पर्श भावना छलै उमे
स्पर्श भावना मने छुआ छूत मिटाबे वाला न
हँ ओ दलित भााय बहिन के हरिजन नाम देलनि ने तऽ कहलनि भगवान हे लोग खुद ओकरा ट्टी साफ कलनि ई आश्रम मे कतेक पग नेता एन करत
ई बात हमरा बहुत प्रभावित करे छै आइयो समाज में भेद भाव हम सब के गाँधी जी सब सीख लेब चाही
हँ हँ बिलकुल सही कहहु अहाँ एकटा आओर बात सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी के धोती देखक एकटा लाठी चश्मा मुदा विचार अ पूरा दुनिया बदल दे लेनी
हमरा ई एकटा शंका होइ छै आइ के जमाना मे तऽ सब मोबाइल इ इंटरनेट तेज रफ्तार अ हिंसा से काज कोना चलत बताउ तऽ
ह ई तऽ सवाल बढ़िया पूछै लेकिन देख अहिंसा मान करेता ने छ छै अहिंसा म ने साहस गालपर थप्पड़ खा कऽ दोसर गाल आगू करबमे हिम्मत चाही आयो दुनियामे मार्ट ट लूथर किंग नेस्लन मं्डेला गांधी के रास्ता पर चल के सफल भेल
हमूँ पढ़ने छियै अमेरिका मे काला गोरा के लड़ाई गाँंधीजी के तरीका से जीतल गेल
हँ तहिना तऽरो कॉलेजमे झगड़ा होइ छै ने फेसबुकप उएह सब उल्टा सीधा बात ओही ठाम तऽ हिंसा प्रयोग कऽ के छै आएह उएह बातके जवाब उएहे वह देहमे तऽ कहाँ चुपीअ प्रेमसँ सम्बन्ध भेल
बात तऽ अहाँके सही छियै मुदा कखनो कखनो लागै छै कि दुनिआँ हमरा कमजोरी बुझत
हँ तऽ ओहे तो गाँधीजीेहो कमजोर नहि बुझय लगै अग्रेज सरकार ओकरा सडरैत छल किया किएक तऽ ओकरा नहि दबा सकैत छल गा लाठीसँ विचारकेँ नहि मारल जा सकै पै छै
बुझि गेलहु गांधी जी के सत्य के प्रयोग और किताब हमरा बहुत नीक लाग ओहिमे ओ अपन गलतियो खुलके लिखने छथिन
तऽ एना त महात्म बन लाल महात्मा म पैघ हाथम तऽ अपन गलती मानै छै ओहे पैघ होइ छै तऽ ओ अपन डायरीमे रोज लिखय अइ कि नीक केलहुँ की गलत
हमाययो से शुरू करब गाँधी जी के तीन बानर के सिद्धानत बुरा मत देखू बुरा मत सुनू बुरा मत बोलू एकर की मतलब छै बताउ तो हमरा क्य अहा
एकरा मतलब ई नहि छै कि आँखि मुूँदि लेब एकरा मतलब ई नहि छै कि खराब चीजके अपन जीवनमे नहि देब टी वी पर मार पीट जे होइ छै ओकरा कम देखू नीक किताब पढ़ अ आ नीक लोक। ससंगत रहअ इएह कहै छथि ओ।
मोबाइल से तऽ पूरा दुनू दिन रील्स देखैत रहै छैय समय बर्बादे न। होइ छै
हँ तऽ चरखा के जगह मोबाइल आबि गेले ने मुद्दा चरखा सबमे बनाबे छल मोबाइल समय खाइत छै एक दिनमे एक घण्टा मोबाइल बन्द किछु रचनात्मक करय तऽ पौधा लगाब किताब पढ़ब लोकके परिवार मे सेवा क अब उसब कहाँ होइ छै आजकल
आइ गांधी जी के संग लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती होइ छै ने
हँ एके दिन दुनू महान पुरुषके जन्म छलनि जैसे शास्त्रजीक कहने छलैथ जय जवान जय किसान गाँधी जी के नामसँ स्वराजके स्थ गाँधीजीके रास्ता एके छलै गरीबके उत्थान
हमरा गाममे तऽ आइ स्वच्छ हु सभ मिलके नाला साफ केलहुँ प्लास्टिक चुनलौं यए तऽ